हेलो, हेलो?
हँ की हाल चाल छै।
ठीक ठाक आओर अहाँ सब ठीक ठाक?
हँ हमरा सबके तऽ एखन दुखता हे चल रहल छै पूरा घरे दुखित छै
से सुनने छलहुँ हेँ जे सब
हँ भैर हँ। हँ पूरा घरे छै दुखित बाल बच्चा सब। बूढ़-पुरान सब एकदम ककरो कोई एक धार पैन देै बला नय छै। तेहन भऽ गेल।
ह सबके एके बेर पछड़ि देलक ह
एके बेर पछाड़ि द देलकै ककरो कोई एतनी जे देते रेन पका क खाय ले सेहो ने बच गेल छै।
हँ-हँ आई केल ई तेहन एखन मौसम इ पाइन के अथी भऽ गेलैये ने बीहर पाइन ततेक
विचित्र भऽ गेलैये आ कोइ कोइ तऽ कहैय छैय हूँ हँ आ कोइ कोइ तऽ कहै छैय जे बाहर स लोक सब आनलकै ये ई अथी के बोखार के
बाहर स की अनतै ई सब भैय अथी कहै छैय जे मौस
हँ हँ से छैय लेकिन बड़ कष्ट होय छैय बाप रौ बाप बड़ दुःख माथ जे दुखेनाय जे शुरू होइ छैय से तऽ लागत रहैत छैय कि जे कथी स माथ के फोड़ी कथी सँ ने माथ दहिना दुखाइत रहैय छैय गरदनि पीठ बोखार तते जे कहबै चार पाँच से नय रहैय छैय कमे रहै छैय बोखार जिनका बड्ड भेलन तिनका मानि लीयन दू अढ़ाइ सय आ नय तऽ सभके अन्दरे रहैत छैय लेकिन प्राण छोड़ा के क राखि दैय छैय बाप रे बाप बड कष्ट हूँ
जर होय छैय ने से
अ बज्र अरूचि कऽ देत एते नी नय किछ नीक लगैय छै खााय मे तनी नय किछ पे मे जेना लागै छैय स्वादे नय छैय अह नय किछ कतौ ने एतनियो ने स्वाद लगै छैय विचित्र मोन लागैत रहै छैय आ खाइयो नहि त अहाँ उठि कऽ ठाढ़ केना हेबै। खेबै तखन ने उठल हैत अहाँके आ जकरा आ जकर आ जिनका बाल बच्चा छैन ओ तऽ पड़लो नय बाबू रहि सकै छैय जहन अहाँके एको रत्ती हँ नीक मोन भेल तऽ उठऽ तऽ पड़बे करत ने
किछो त करैये पड़त सभ जहन पड़ले रहतैय तऽ ककरो तऽ करैये पड़त
एके आदमी बुते जेकरा पैघ परिवार छैय ओकरा एके आदमी बुते नहि ने एतेटा परिवार के कयल हेतै ओहि ल तऽ कम सँ कम दूइयो कम सँ कम अहाँ अपनो अपनो बाल-बाल-बाल बच्चा त के कऽ लेबै ने तऽ ओतबा तऽ कम भऽ जेतै ने
हँ तखने भऽ सकै छैय सभके करत करतै तख तखने असगरे तऽ आ अपनो तऽ पड़ले रहैय छैय हाल
तैय मे होय छैय कि जे कते लोक के बच्चा ई होय छैय जे सब बुते खेललक सब लग गेल सभ हाथे सभ चीज केलक आ गोटे गोटे लोक के बच्चा एहन होय छन्हि जे बस एकहथू ओ माये टा बुते खेतय माये टा बुते सुततय माये टा बुते सब चीज करतै हँ त तऽ हूँ ई स्वभाव जे बच्चा के भऽ गेल छैय ने एक तऽ सब चीज खायब नहि आधा मोन अशान्त तऽ माय बापके तब ने रहैय छैय जे कियेकि ओ सब चीज खायत नहि दोसर अशान्ति छैय जे अहाँके कोय जे किछु कऽ देतै कोइ नहाइये देतै कि खुआइये देतै से क ककरो लग मे जेतै ककरो बुते करतै तखन ने तहन तऽ आरो नाको दम ठेका कऽ राखि दैय छैय माय बाप के
आ बाप की करतै बाप तऽ जतबे करबाक ततबे ने करतै ओकर दबाइ अनतै ओकर दूध अन तै बाइलिये काज ने घरके काज तऽ करैये पड़त
अस नहि आ भइयो यो नहि पबै छैय करैयो चाहतै तऽ ओहि तरहक नहि भऽ पबै छैम सबसँ
केने ने होय छैय सबके अपन अपन काज बाँटल छैय ने बाहर के काज छैय पुरुक के अन्दरके काज छैय मौगी के
तऽ तैय दुआरे ओ ओ आओर भऽ जाय छैय मुश्किल सबके
हँ हँ अहि बेर ते जेना लागय छैय ई हड्डी तोड़ि देलकैहे मोन खराब एकदम तैयो लेकिन आब कने सब दवाइ दौरी खेनाय शुरू केलकैये तऽ आब कने कने के मोन सभके कने एक रत्ति क नीक भेलैया
नाको सुुरकैत रहै छलो ह
नाक एह सुरकैयो वला एखन भेल छलैया आ ओ खाँसी बड होय छैय बड खाँसी दम नै हु से बच च बच्चो सब के तहिना चेतनो के तहिना खाँंसी बड होय छै सबसे बेसी खाँसी
अपन खराब होइ छै आ सुरकैवला होइ छै न तऽ ओ कम से कम गला मे नै से आई सुखल बाला जे खाँ खाँसी हो लगै छैय ह ओ उकासी बड खराब होइय छैय
हं आ ओ जेना लागैत रहैय छै जे छाती एकदम फाटल जाइया बाप रे बाप तते दर्द होय रहै छै ओय में दुखाइत रहै छै लेकिन तैयो आ धीरे धीरे कने हुँ कने एक रत्ती भेलैया
आ ई सुर सुर वाला जे सर्दी भऽ जैत
हँ आ से दुनू सर्दी एखन लोक के भेलै आब खन ओहो होय छै नाक स पाइनो जाइ छै खूब लोक केँ आ इहो हुँ हुँ आ ई ई उकासियो खूब होइ छै दुनू अजीबे खन बोखार सर्दी भऽ गेल हो यऽ लोक केँ आ तै पर स यै टिपीर टिपीर भैर दीन भैर राइत पाइन पैड़ते
उएह तऽ उएह खराबी करै छै बेसी उएह कऽ रहल छैय
हँ भैर दीन भैर राइत ओ टिपीर टिपिर कऽ दस टा बूंद पड़ल उबेर भेल ओइ म कखनो भुरुकबा जेना रौद उग जाइ छै
आ ओ रौद खत वयाह रौद खतरनाक होइत छै जे माथ ताथ सभ दर्द करैत रहल जेकरा कने उ ई जर तर भेल रहल ऐय तऽ ओकरा और खराब
विचित्र अखनका समय भऽगेल भैलै यऽ आब तऽ बात छै हेबाउ केँ चाही हेतै कहिया आब तऽ इहो सौन भादव लोक कहेै छै आब तऽ सौन भादव शुरू भऽ गेलै
उएह छै आ ओइ हिसाब स पाइन भेलै या काहाँ
नै कहियो नै भेलैया आ हं आ सभटा तऽ नक्षेत्रो सब बितले जाय छै न पाइन वला तहन तऽ हेतै ई कनिको कनिको कऽ कऽ तऽ विध तऽ पूरेथिन न भगवान
सैह विधे कऽ रहल छथिन
रहल छथिन
उहै होइ छै एनामे कतऔ बैढ़े ऐैब जाइ छै कतौ तो ओहिना सुखले रैह जाय छै खेतियो बाड़ी नै होय छैय केकरो
खेतीयो बाड़ी नै होय छै आ तैय पर से छै जे अहाँ जे जाउ न देखबै लेए तऽ बाप रे बाप तहन तऽ रोगके पेटारा जेना लागै छै डॉक्टर लग मे खुलि खुइज जाय छै तेनैहीये खूनेक एखन तऽ सब केँ घर मे सब केँ एक दिस सात आदमी आठ आदमी छियै सब केँ कहलखिन य खूने कऽ कमी डॉक्टर साहेब जे सब केँ खूने केँ कमी आय रे बा खून केँ कमी पाइन नै तैन पड़ै छै किछ उपजा बाड़ी होइते नै छै तऽ लोक एतेक खरीदे खरीदे कऽ की खेतै सेह न जहियाँ आम ओइ छै लै तहिया आम लोक केँ सोहाय नै छेलै अपना मे छलै तऽ अखन कहलखिन आइ फेर गेल छलखिन सब देखबै लए तऽ डॉक्टर साहेब जे कम सँ कम आम आम खाइ जाइ जाउ जकरा जत्ते हुए जत्ते तक खाएल आम खाउ आब तऽ कलकतिया एक सौ रुपैये दै छै आब सौ रुपैया मे हँ हँ आम आमो सब खूब बड़ बढ़हैय छै तऽ कम सँ कम किएकि हँ सेब सन्तरा नै होैत खैल नै जतेक तक आम हुए खायल हँ तत तते तक आम खा जाइ जाउ तऽ धिया पुता तऽ एकोटा हमर खाइते नै छै तऽ माइनलिअ लोक चतने जे खेतै से तऽ कलकतिआ सौ रुपैये रुपैये भऽ गेलैया
हँ पर एहि बे एहिबेर आम कऽ दाम कम भेलै कहाँ बेेर
नै हँ तैयो सेह न आ। ओ सात रुपआ म कील सन सन एतनी एतनीटा ओ कलकतिया सात टा चढ़ै छै सौ रुपैआ मे जे कलकतिया लोक केँ गाछी वृक्षी में अपना सभ केँ गाम में खसल पड़ल रहै छलै तऽ ओकरा लोक ओ उठबै नै छलैया।
हऽ आब से आब भेटै नै छै उहे काइल खन आनलौ तऽ सै केँ कतौ डेढ़ किलो कतौ दू किलो एक सै केँ दैय कऽ
स अनलखिन गेल छलखिन काइल हँ काइले हे तऽ बुझ परसू तहन ओत स अनलखिन सौ रुपैआ में एक किलो कलकतिया।
ओ नै एम्हर सौ रुपैया में मालदह दै छिय एक किलो
हु सौ मालदह तऽ नै है आब तऽ मालदह आ बम्बई तऽ गेल रहे किछ नै कतौ कतौ सेहो हु आ कहू तऽ आब की।
बाहर वाला रहै छै। दिशका नै बाहर वला रहै छै ओ कतदन सहारनपुर कोन दन
आ जहिया अपनामे एते आम छलै। जहिया अपना में आम छलै तहिया लोक खाइ नै छलै जहिया ठेला पर अबै छलै सौ में अढ़ाई किलो तीन किलो कऽ मालदह दै लए तऽ तहिया लोककेँ नीक नै लगै छलै आ। आब जे ओ पुर्जा पर। पहिनेहन लिखेलैए जेकि ओ कमसँ कम आमो खाइ जाए जे खूब हँ तऽ आम बड़ सस्ता छै जे आम ख जा जो खूब अरहाई ओ छोटकी छोटकी जे सेब होइत छै हम देखै छलियै ठेला पर अबै छलियै सेब बिकाइ लए तऽ पचास रुपे। किलो दै छलै ओ छोटकी छोटकी सेब हरियरका सेब अढ़ाई सौ की तीन सौ रुपैये किलो ओ छोटकी सेब गइ दाइ गइ दाइ कहू तऽ तै घर तऽ चाइरोटा हमर बच्चा सभ केँ नै नीक लगै छै तै ने नै खेतै अय ओकरा सब कऽ फल कोनो ने खाई छै है दुनू तऽ तैँ हमरा घर मिल जै रहय जेतै आधो किलो औतै तऽ भजैत लेकिन से नै होइ छै एतेटा अँगना अहाँ कऽ।। खुन कऽ कमी सब कऽ छै कोनो हमरेटा भऽ गेल से बात तऽ नै छै। फायदा करत लेकिन फायदा तऽ करत लेकिन अऔते पाय कऽ तऽ स। एतय तऽ सभचीज किनैके छै। दूध जरूरी छै ओहो किलो कऽ किलो एनाइ जरू सएह न हु दूधो नै सस्त छै आ दूध तऽ जरूरिछै ओ तऽ नै तऽ नै हेतै नै बच्चा सब ओना खाइ छै कम से कम एक रती चायपत्ती दऽ कऽ तऽ ओहो तऽ कम स कम देह में ओकरा सब क जाइ छै बिस्कुटे सनै किछो संगे तऽ ओ तऽ डेली अपन अनिते छथिन रात कऽ जा। इत छथिन तऽ। ओ अनैत छथिन लेकिन आ बकी चीज नै ओ लै छै। छथिन बूढ़ी एक किलो केँ लै छथिन तऽ ओ गाए वला भायजी गाए लेने छथिन तऽ ओ हुनके स लै छथिन आ हम एक किलो कऽ मंगबै छियै थैलीवला
तऽब ओहो तऽ साइठ रुपैए साइठ रुपैये थैलीवाला बला।
हमरो जे ई भैंसुर हमर तिौहार कतहुसँ तऽ मँगबैते छथि तऽ हमरेसँ लऽ लौथ अपन महीन बाजैमे यए तऽ कटाइए देथिन। आ या नहि तऽ नहि हम कहलियैनि नहि हमरा हमर। बच्चा कोइ खाइते नहि छै ओ जर्सी गाएवला दूध तऽ तहन की
सब के नहि पसीन पड़े छै पात देहाती वाला जे रहे छै छलै अपन तऽ ओ गायके दूध कनि नीको लगै छै
हू तऽ ओ नहि खाइ छै आ कमसँ कम ई तऽ देखैमे हिलसगर तऽ रहै छै पैकैटबला ओ औंैत देरी हेते छाली पड़ि जाइत छै ई भऽ जाइत छै ओ भऽ जाइ छै तऽ कमसँ कम नहि ओसभ दूध खाइत नहि छै तहन एक किलो कने दूध एक कप लेलऽ लेलहुँ ओहिमे एथिन चाह पी द कऽ छानन देलिय तऽ ओहि बिस्कुट सब निकालक तऽ देहमे तऽ चलि जाइ छै से हँ तऽ सएह छै तऽ कीसभ हेतै आ कीसभ लेल जेतै
इएह भऽ गेल छै आय काल्हि ततेक सभटा चीजके दाम ततेक बढ़ि गेलैए नहि जे किछो खााययो पिये वाला लोक लेते से ओहो आँखि लगे छै पुरब पुरनाइ सबके सबके पुरनाइ मुश्किल भऽ जाइ छै
नहि ओ कतऽसँ हेतै आमदनी भऽ गेलै एकदम बहुत कम आ खर्च बढ़ि गेलै आ खर्च बढ़ि गेल छै एकदम हू तते रोग बियाद अबै छै कर करतै तऽ की लोक छोड़तै बात तऽ से छै नऽ
सभटा चीज जरूरिए भऽ जाइत छै नऽ
सभटा जरूरिे छै की छोड़तै आ की करतै ताहिमे बीच बीचमे जे ई दवाइ छै ओ तऽ सबसँ बेसी
दबाइयो दौरी आब सभक घरमे लगैए ओ महिना महिन बारिए छौ
महिनबारिै छै हँ जेना हँ हँ हँ महिन बाजल तहिना हँ ओ लिस्ट कियकि दू चारि टा एहन दवाइ छै जे बूढ़ो पुरानो चेतनो सब हरदम ओकर महीन बाड़ीमे सेवन करितै
ै छी
हू तऽ ताहि दुआरे हँ तयन ओतै ने ततऽ ओसभ
ठिक हो की कहै छै ओ ब्लड प्रेशर की होइ छै से ओकर सभक दबाइ तऽ खाईये पड़ैत छै
तेने सबटा हँ ओ बिनाान
आ आ दोसर एकटा आइ काल्हि भऽ गेलैए गैस ईसभक
हँ ओहो सभ दिन खेबे करू एहन एहन बहुत छै चार नहि गिनबियौ तहन तऽ दसटा एक आदमी के दस के दबाइ सब दिने चलैत अछि जे साधन केने छथि तिनका तहन तऽ हू